हलो
हलो हा
जय झूलेलाल जी
जय झूलेलाल
केड़ा हाल थव, ठीकु आहियो?
बढ़िया, तां ठीकु आयो?
हा बढ़िया, किथां प्या ॻालायो?
असां महाराष्ट्र मां, तहां किथां था ॻाल्हायो?
श्री हनुमानगढ़, राजस्थान
अच्छा राजस्थान
हम्म, महाराष्ट्र केड़े हंद आ?
महाराष्ट्र मतिलबु स्टेट आ। असां महाराष्ट्र स्टेट मां अकोला मां था ॻाल्हायूं।
अच्छा अकोला, हा नालो ॿुधल आ अकोला जो। घणी ई परे आयो असांखा त।
हा आहिन त हिन में चंॻा परे- परे जा, यूपी जा बि आहिन। दिल्ली वग़ैरह हितां जा ॾाढा आहिन माण्हू।
हा, पर हाणे सिंधी गढिया पिया आहिन हुअ ई
न पर सिंधी हेॾे होॾे फैलियल ॾाढा आहिन न
हा हाणे त सॼे इंडिया में लॻभॻ
हा इंडिया सां इंडिया खां ॿाहिर बि अथव ॾाढा।
हा अॼुकल्ह त आहे ही घणेई दुबई वेठा आहिन। हेॾे होॾे घणेई आहिन।
ॿियो हुते हो मौसम कीअं आहे महाराष्ट्र जो? हिन टाइम त बरसातूं हलनि पियूं न?
हा बारिश आहे पर हिते कीअं घटि मथे आहे बारिश।
अच्छा -अच्छा -अच्छा।
हूं।
ॿियो छा कंदा आहियो ताहां?
असां हाउस वाइफ ई आहियूं।
अच्छा हाउस वाइफ आयो।
असांजे हसबैंड खे आ जनरल शॉप अऊं मै ट जी एजंसी
अच्छा हुते अकोला में।
हा मतिलबु असां प्रोपर अकोला जा न आहियूं। अकोलाए बाजू में नंढो सो गांव आहे उते कारंजा में।
अच्छा।
हूं।
ठीकु ठीकु अच्छा ताहांजो वियाउ हेॾा थियल आ अकोला में?
हा मां अकोला जी आहियां आहियां अकोला जी। वैसे छोकरी अऊं नूअ आया काराअंजाजी।
अच्छा -अच्छा -अच्छा।
हूं।
हूं हा हिते मुंहिंजी शॉप ई आ। स्टेशनरी शॉप आ।
अच्छा असांजे शॉप ते बि सभु हूंदो आ स्टेशनरी इहे सभु सभु।
अच्छा अच्छा प्रो
जनरल हा- हा स मार्किट मार्किट में ई आ।
हूं असांजे हि त हित मोले वारो आहे छोटो एरिओ आहे न।
अच्छा।
अच्छा हुन हिसाब सां ई कमु आहे बाक़ी ठीकु आहे सिंधी ॾाढा आहिन असांजे बि हिते।
हा अथव चंगा घर आहिन सिंधियुनि जा।
हा ॾाढा घर आहिन चालीहे जूं हलनि पियूं तयारियूं पूरियूं।
हा हिते बि चालू आहिन चालीहे जूं तयारियूं।
हा सोर खां ई थींदो हुते बि? हूं सोरह खां चोवीह ताई थिए थो।
हा हर किथे उहोई डेट आ न लॻभॻ।
हा पर हिन हिन एरिए में संझे में त लॻभॻि ई जीअं महाराष्ट्र में थींदो आहे न उल्हासनगर में हुन ई कैलेंडर्स जे ससा हलंदो आहे असांजे चंग माण्हू रखंदा आहिन वर्त‌।
हा असां त वर्त न रखंदा आहियूं बाक़ी हुते, उल्हासनगर में ॾाढो सुठे सां रखंदा एन। उते ई व्रत वग़ैरा, या धुलिया आहे हिक उते बि ॾाढो हिन झूलण, हा झूलेलाल जो ॾाढो आ, हुते धुलिया में।
हा, माण्हूं ॾाढ़ो चाव सां मनाईंदा अन अॼकल्ह।
हा, पर सुठो आ, पई पांजे जे, इनखे मञन पूजन त उहो सुठो आ न।
हा, सुठो आ, बढ़िया आ, पाण ॿारन खे अॻयां पतो लॻे तो संस्कृतिअ जो पांजो।
हा
हा, ईष्ट जो पतो लॻे तो।
तहांजा ॿार छा करन?
ॿार मुंजा त नंढ़ान अञा।
घणे साले जा तव?
ट्रे ॿार इन, हिकड़ी त आहे छोकरी, पंद्रहें साले जी। हिकड़ी आहे यारहें साले जी, नंढ़ो छोकरो आहे सते सालन जो आहे अञा।
अच्छा
पढ़ाई कन पा, फिलहाल त अञा स्टडी हले पी। घर में मम्मी पापा आहे, ॿयो। नंढ़ो भा आहे, पर मुंजो अलॻ आहे मकान, कंपलीट फैमली मैन।
अच्छा अच्छा
हूं हूं, तहांजी बि हुते जॉइंट फैमली आहे?
मां अकेली आयां, मतिलब नूंहं हिकई आयांन। असां, हा, मम्मी पपा एन, ॿ ॿार एन मूंखे। हिक बाबू, हिक गुड़िया, बाबू इलेवन्थ में आ, गुड़िया सेवंथ में आ। उहो इंजीनियरिंग जी पढ़ाईअ जे लाइ, ॿाहिर वयल आ, बाबू!
अच्छा
हां हा ए कीअं असांजो पांजो न ॾेर कान्हें, ट्रे निराणू एन।
उन्हन जी मेरिज थी वई आ।
अच्छा अच्छा अच्छा, इअं।
अऊं, मुंजो बाबू बी। इलेवेंथ में आ, नागपुर में आ उहो।
अच्छा, हूं ॿयो हुते जो छा फेमस आ वधीक, तांजे एरिए में?
हिते त कुछ एॾो आहे ई न, नंढ़ड़ो सो गांव आ, बाक़ी ईअं अकोला वग़ैरह में इहो ॾाढो सुठो जीअं सिंधी शयूं सभ मिलन, जीअं दाल पकवान नास्ते जा आइटम। मिलंदा एन ट्रेडीज़, या लायूं वग़ैरा जेके हूंदयूं एन न असांजे ॾिण वारन में जीअं दिवालीअ ते खपन त्यूं, सभु नमूनन जूं हूंदयूं एन। यां, हिनमें होलीअ ते। घीअर असां सिंधियुन जा घीअर हूंदा एन।
हा, उहोई साॻयो कम आ, हिते बि असां वट। घीअर हूंदा अन, घर में खुराक ठाईन।
हा, खुराक बि उहो, उहो बि लाॾवां लॾूं मिलन। सभ रेडीमेट, उते मतलब ठाहे ॾींदा एन, या ऑर्डर ॾे त। घणा किलो खपे यां छा यां ईअं रेडी बि मिलंदा आहिनि भले पर असांखे कीअं केॾी महिल कंहिंखे ॾे वठि करणी आ त सुठे सां पंद्रहं किलो खपनि था त पो कीअं ऑडर ॾेई करे कराइणी पवंदी आ उहो सभु
हा सही आ, सही आ, बढ़िया सुठा सिंधी कारीगर आहिनि म हूं हूं अॼुकल्ह हर हिकु एरिए में थी विया आहिनि छोकी अॼुकल्ह पेडी मेंड वारो आहे वधीक
हूं सही आ
न हिते असांजे मुंहिंजे साावरनि में वरी घर में कंदा आहियूं असां जीअं छोकिरियुनि खे ॾियण करण लाइ स तपुड़ा था थियन
इहे कंदा आहियूं
हा उहो जंहिंखे पतो आहे, जंहिंखे पतो आहे को बि की भी शइ कीअं ठहींदी छो भई टेस्ट बि खपे न
हा सही ॻाल्ह आ, अंऊँ भले टेस्ट कीअं हिकु चक्कर न बीहंदी ॿ चक्कर न ट्रें चक्कर में बीहंदी। ठाहे ठाहे ई हथ त हूंदो आ न कहिड़ी बि ॻाल्हि में, असां हथ ई न विझंदासीं त कीअं ठहंदी
हा सही आ बिल्कुलु धीरे-धीरे सिखण में बि अचियो वञे
एं हा अहं
हूं सही आ, सही आ, ॿियो थदड़ी, चेटीचंड
हा सभु, सभु सुठे सां हा, हा थधड़ि बिं नि नांगपंचमी मतलबु गोगियो असां जेको सिंधियुनि में गोगियो थींदो आ न उऔर थधड़ी सतंए भागड़ी, हूं गोगड़ो चवंदा आहिनि हा, सतंए भागड़ी जेके होली होलीअ खां सत ॾींहं अॻु थधो पचाइबो आ सतंए भागड़ी ईहे कंदा आहियूं असां मतलब साल में थधा सता अंऊ पंज-सत थधा पचाईंदा आहियूं
अच्छा
एं हिकु गोगे ते अंऊँ हिकु थधड़ीअ ते हिक सतंए भागड़ीअ ते, अंऊ ॿ एकाणनि में सतए सतों एकाणो हूंदो आ न त उन्हनि में त इहे थधा कंदा आहियूं असां
हूं ही केतिरो टाइम थियो तव्हांखे एप जॉइन कंदे
मूंखे पंज छह ॾींहं थी विया आहिनि
अच्छा हाणे ई जोइन कई थव, मूखे ॿ सइ ॿ चार ॾींह थया आहीन अञा
अच्छा हाणे किंअ मतलब ॾाढो स्लो प्रोसेस थी थिएन न त हुनए करे कुझ बि थिए ई नथो पेमेंट वगैरह ऑप्शन ई नथो खुले
अच्छा ईंअ, मूखे त अॼु दयाय तीसरो ॾींह
जेंहजा ऐप खुलयल आ बरोबर सां त हुनन खे पेमेंट अची बि वई आ मुहिंजी ॾेराणीअ खे बि आई हुयस मतलबु उन्हन किंअं पहिरियोे सुठे सा गाल्हायो न हुयो उनखे नॉलेज न हुयो भई ॻाल्हाइणो छा आहे, छा न, त उहो बस हा न में जवाब पई ॾिए त हुन कैेलकुलेशन न थियुस त हुनखे ख़ाली पहिरिएं ट्रे सौ रुपया ई आयस
हाणे वरी नव सौ आयस उन ॾी कल शायद त हा।
हा त बस पो धीर धीरे ॻाल्हाइण लॻे तो न माण्हू त हिन खे शको बि हुजे तो।
हा
हा बस उवई न भाई सुनाण ॼाण आहे कोन छा ॻालाजे।
हा सही आ न
पर हूअं बि ॻालाएण जे हिते सिंधियुन में त कई शयू ॻालाए सघे थो माण्हू।
पर हा माण्हू जेस ताणी कंफरर्टेबल के सा थी सघे न ॻाल्हाइण लाए बि। की भई केर ॻाल्हाए वञे थो केर न उहो बि त आहे न।
हा बस इ टे चार मेन सब्जेक्ट अन। मेन त इहे आहिन भई सिधी कल्चर थियो त्योहार थिया पहिजा।
हा
रेण सेण थियो रीति रिवाज थिया मेन शयू त इहे आहिन। हिन मे हिन इ टॉपिक ते ॻल्हायो ता ॾह मिन्ट थियो वञन। हा थी ता वञन। हा बस इहे शयू आहिन असा ताण ते। हिकड़ो फ्रूट थिंदो आ नालो ॿुधो तव अलाय न किनु?
न असा त न ॿुधो आ।
जीअ सन्तरो नारंगी कोन हुदी आ।
हा
हा होड़ी प्रोपर फुल ऑरेज कलर में थिंदो आहे कीनू हनुमानगढ़ अई गंगानगर ईते जी पैदावार आहे हिनजी।
अच्छा मुंहिजे पेकन खे फ्रूट यो शॉप आ मुहिजें पेकन में।
अच्छा
पिरिया अई रिटेल बि आ। ईअ वेदा आहिन ॿाहिर ख़रीदीअ लाए पहरे मुहिजा पप हूंदा हुया हाणे त कान्हन पद्रह सोलह साल न मुहिजे पप्पा खे वीय साल थी वया आहिन एक्सपायर थी वया।
अच्छा
त उहे चडीगढ़ वग़ैरह हेॾे वेदा हा।
हम्म
हाणे वरी पो पपा कान अन। अंकल वग़ैरा बि त अंकल एॾो परे न ईंदा आहिन चंडीगढ़ ताईं बाक़ी ऐं बॉम्बे मां हेॾा होॾा करे ईनदा आहिन परचेसिंग।
अच्छा अच्छा फ्रूट यो पुराणो कम आहे?
हा फ्रूट यो पुराणो कम आ अऊ हाणे वरी भाावरन वरी मतलब मेंनस वेयर खोलया आहिन?
हम्म
ॿारन खे मतलब इहो फ्रूट जो धंधो न नथो अचे न मज़ो वॾन कयो कयो वॾा ठीक आ करे व्या। हाणे वरी हिक ॿे भा वरी शोरूम खोलियई। फ्रूट मतलब सभ हुन में डेली नीड्स फ्रूट ड्राए फ्रूट इहे सभ। या ईअं जीअं अॼकल्ह ह हेम्पर्स हैम्पर्स ठाहे ॾिजन ता न। फ्रूट जा जीअं, जीअं सगाई थी थिए या कंहिंखे कुझु ॾियणु हुयूं। त उहे हैम्पर्स ठाहे ॾींदा आहिनि फ्रूट, ड्राइ फ्रूट, चॉकलेट जेको चओ तव्हां विझणु लाइ।
हूं, हूं चलो ॾाढो सुठो लॻे तव्हांखां ॻाल्हाए करे हे।
हा-हा ठीकु। जय झूलेलाल।